हेलो!
हेलो!
हेलो!
हँ।
हँ भाइजी! कनि जोरसँ बजियौ ने।
अवाज नहि जाइ छौ?
नइ अहाँके आवाज घर- घरया, तें ने कहलहुँ कनि जोरसँ बजियौ।
ओ! आब जाइ छो?
हँ, छत पर चलि जाउ ने।
रुक तहन करियौ काटि कऽ फेर, कि नइ?
नहि -नहि एनाहे जाउ।
काजे छै बड निक।
मोबाइल मे नेट ऑन अछि ने?
फल परना भेलै हँ।
हँ तऽ बाजिते जाउ छत पर। अहाँके खाना भेलै?
हँ- हँ।
की सब भेलैय?
भात- दालि भुजिया।
ओ, हमर तऽ एखन तक नहि भेलैया। हमरा वएह टाइमिंग पर हेते, जब हम खााय छियै।
से किया?
हमरा टाइम से पहिले खयायल नहि होइया, हम अपन टाइमे पर खाना खााय छियै।
हँ।
तब खाना ही के टाइम पर खाना खेबै।
हूँ।
आइ किनका -किननका से बात भेल है?
कहाँ केकरो से।
निधी दीदीसँ बात भेल?
ओकर भऽ गेल छै ने।
आँ।
ओकरा भऽ गेल छै ने।
हँ तऽ नॉर्मल कॉल पर।
हँ हँ।
हूँ तऽ अहाँके खाना ब गेल ई नहि जे हमरो लए कनि बचा के रैख? तब तऽ अकेेल -अकेेल खा लेलौ।
आ नै एखन छैहे बचल।
हँ हँ हम कहलौ तऽ आ ने एखन छैहे।
हूँ। आब आवाज जाइ छै नै गै? जे खेबही तू से बन जेतै एबही?
हँ हम एल रहौ तऽ हमरा बड़ा घुमेलै नऽ।
हँ अपने एले साँझ मे आ।
ए तऽ अगला दिन कखन तक रहल रहियै हम ओय दिन हम सांझो मे अल रहियै तऽ एहने नै रहै हम नै जा सके छेलियै अहाँ सब भाइग गेलियै। छोइड़ कऽ।
कहलियै ने गाड़ी पैन कतेक होइ छेलै झुठे के
कहिया पानइन होइ
जैय दिन अहाँ सँ रुक रुकलियै तैय दिन।
तऽ जब आहाँ सब घूमऽ गेल रहियै ओय टाइम में कोन पैन होयइत रहे?
हूँ आब आबाज जाइ छै ने?
ओय टाइम मे झमाझम झमाझम पैन होइत रहै।
हम की पुछै छियो आवाज जाइ छै?
हँ अवाज आबैए क्लियर आइब रहल अइ तऽ कनी लाउड बजियौ ने, हम एते लाउड नै बाजै छीयै से? तब लाउड बैज रहल छै।
कथी लौउड मतलब?
मतलब जोरसँ बजियौ न कनि।
और सब ठीक छौ?
हँ और सब ठीक छै जस्ट तऽ अभी उठलियै आब एखन काज तऽ नै भेलैए कहलियै पहिले भाईजी से बात कऽ लेै छी।
ए बानलो एअ तोरा?
खाना तऽ अभी किछु नै बनलै कियाकि मम्मी मन्दिर गेल रहै मम्मी एते उम्हरसँ तब न। बुआ ओतऽ गेल रहै पीसी ओतऽ हमर।
कहियो जे। किछ
हूँ। हँ तऽ सब्जी तऽ बनले छै हिनका सब लए रोटी बनतै हम फलाहार करै छियै।
हँ तहन तऽ ठीके छो।
हूँ। एक दिन सप्ताह मे डाइटो करबाक चाही।
हँ हँ दू दिन कर नऽ ओय लेए नै छै कोनो दू दिन चैर दिन।
करबाक चाही डॉक्टरो एके दिन करैके एडवाइस दै छथिन एके दिन करै लेल कहै छथिन कि
चैर दिन
चैर दिन करबै तऽ किछ खाइयो लायक बचबै डॉक्टरो एके दिन करे लए कहै छथिन।
ओ
रोज रोज रोज-रोज डाइट करै लै नहि कहै छथिन।
एंलै तू तेहन टाइममे दुइओ दिन रहितैं, तहन न घुमा देैतियौ, से तऽ एलैं तऽ जाइ ले उताहू
आ लेलखिन
नहि-नहि आब हेतै एखन हमरे
तऽ मामियो-मामा सभके व्रत हेतनि न?
नहि हम आ मां केने रही।
आ मामा?
नहि ओ नहि करी इसकुल रहै छैन ने गै
हँ तब केना करथिन।
हँ, ताहि दुआरे आओर सभ।
आओर सभ ठीके छै, बस एखन काम चलै छलै, कहलियै पहिले भायजीसँ कऽ लै छी, फेर करब कियैकि हम त सुतय छियै ग्यारह बारह बारह एक बजे तक अहाँ तऽ नै ओते लेट तक जागैत हेबै।
नहि-नहि हमरा कोन जग के काज अहि तोरा जेना
हँ, तऽ हमहूँ मजबूरीयेमे जागै छियै, मतलब मजबूरीयो कहि सकै छियै, आदतो कहि सकै छियै।
हँ, आदत बनेने रहऽ बढ़िआँ छौ ठीके छौ।
हूं तऽ के आओर सब ठीके छै, आइ हमर आवाजो खराब भऽ गेलै एक दिनके व्रतमे।
माॅं स गपसप होइ छौ कि नहि?
नहि, एखन किन हुनको लगमे टाइम नहि छनि, हमरो लगमे टाइम नहि यऽ तऽ ब
तो बड़का बिजी बाप रे कलक्टर, डॉक्टर
कलक्टर तऽ नहिए बनबै, हमरा अपना ऊपर एते कॉन्फिडेंस अइ, लेकिन हँ, किछ ना किछ तऽ करबे
दुनू कलक्टर, डाक्टरके छुट्टी कतय हेतै हमरा सभके ने छुट्टी रहै छै ई दुनू टा तऽ डॉक्टर, कलक्टर
ओतेनै कहियौ ओतेक उम्मीद हमरा अपना आपसँ नै यऽ जते अहाँके हमरा स अइ
हमरा तऽ बुझा रहै तऽ एते बिजी दुनू रहैए जे ओहिस कम ककरो कहां ओकरो केलियै त ओत काटि देलक।
ओ कखन केने रहियै?
कनि काल पहिने ओ अहिना हैत कतहु।
हँ भ सकैया।
हं तैं ने दुनू डाक्टर, कलक्टर छै हमरा सबके के पूछत
टर नै बनब नै हम हुनका जकाँ इ कहि सकै कै छी जे हम चौबीस घंटा पढ़िते रहै छियै हम हर काम करै छियै। हां लेकिन हम पढ़ै भरि दिन नहि छियै हम रात क पढ़ै छियै।
बढ़िया अइ बढ़िया जे करी अहाँसबके फ्री छी।
एकदम साइले हम इ नै कहब कि डॉक्टर, इंजीनियर बनबै लेकिन हं किछ ना किछ
हं हं एकदम जरूर एकदम फ्री छी अहाँसब।
हह
पुरा फ्री मे रहू फ्रीमे घूमू
हं किछ ने किछ करबे करबै कियेकि घर मे रहैत रहैत अकच्छ भ जाइ छै इंसान।
हं हं किया नै।
आइ हम फ़ास्ट में छी हमरा पेट मे न अजीब जेंका दर्द
ह बड़िया करैए तऽ सुति रहू नै खाउ।
सुतबै नै आब एखन के सुततै एखन हमरा एक दूटा काम और करै एखन तऽ एकेटा काम भेला।
अहा बिना खेने सुतैए बाली नै छी।
न से हम कते कते दिन बिना खेने सुते छी कोनो एहन जरूरी नै छै। अगर दिन में लेट खाइ छियै तऽ रातक नैहे
नै नै अच्छा से त हम बुझे छी केहन खेनहार अहाँ
देखने रहियै ने मीत दिन भए।
हँ नै खाइ छै हम तऽ कहलिय फूल सुंघै छै तू।
एहन एक त एहन छलै ऊपरस ओ एहन चीज देलै थ ना देखे क हमर दिमाग घुमिगेल।
त ने दिमाग घुम गेलो कुन मुँहे घुमलो?
इ नैयै कि हम मीट मछली जादा खाइ छी बिल्कुल नै लेकिन हम एकेटा पीस खाइ छियै तऽ हम कनी ठीक खाइ छै ओ जे हमरा देने रहै ओ विचित्रे रहै।
तय अहाँ जे करैय अही सबके राज्य अइ।
हू नितू दीदीसँ बात भेल की नै।
नै हमरा ककरोसँ नै भेलए गप्प।
या यानि खुशनसीब हमही छी जे अहाँ हमरा फोन केलहुँ हे नै।
ह अही बुझियौ जे अहीके हम दोबारा केलहुँ है इ अहाँ
हमी छलियै।
ह या अपनाके कम नहि बुझियौ अहाँके ह दु बेर हम अहाँके फोन केलहुँ अहाँ कोनो
अब अहाँके हमरा बारे मे हमरो से जादा पता ए।
आँ?
अहाके बहुत पता रहैया सबकिछ।
हँ हँ किए नै अहाँके तऽ कहलहुँ अहाँसब पैघ लोक हमरास के कोन गप्प जे बस बस बस।
आह के रियल डेट ऑफ बर्थ कते अछि हम ओहि से देखे छी हमरा से कते पैघ छी।
कथी?
अहाँके मतलब सही सच वला डेट ऑफ बर्थ किए जन्मतिथि।
तोहर कि छौ से कहने हमर के छोर। तहन तोरासँ हम बड पैघ छी।
बताऊ बताऊ।
हमर छै, अनठान निनानबे।
कतेक? निनानबे।
हाॅं निनानबे।
अहाँ त अभनव भाइजी ऐज के छियैन यौ।
हाॅं हमए एण्ठी निनानबे छै बुझियो। पाँच बारह हूॅं।
ओ तब त अहाॅं अभनव भाइजीेके ऐज के छियेन।
तैं ने कहलियै तु हमरासे बड छोट छे तैयो
हाॅं लेकिन तहनत इज्जत अहीं के दैय छै कियाकि अभनव भईजी के तऽ अइ के आधो इज्जत नहि दैय छियै।
आब से गलत करै छियैन हमरासे बेसी हुन
हुनका संग भैर दिन मे चार बेर मारे भऽ जाइ छै, जहन
हुं हां हमरो से कम नै करै छी अहाँ तहन तऽ ठी
लेकिन अहाँ से ओतैक नै करै छी जते हुनका से होइयै हमरा।
नै हमरा फोने अहाँ कहिया करै छी उहो तऽ आइ हम केलौ।
हुनका तऽ फोन अ फोन बेसी टाइम उहै करै छथिन, हम केलौ कॉल बैक। देख लेलो कॉल केलैथ ए
नै बुझलौ।
सबसे पहिले तऽ झगड़ा एही लए होइ छै जे की कहै छै तऽ हम तोरा तहन फोन केने रहियौ तू एखन किया देखलही देखबे नै कैरते।
करै छै नै कि और किछ?
न-न नॉर्मल जेना बात करै छीयै ने बात करियौ।
हाॅं सैह नै तऽ अहिना नै जेना कऽ रहल छिये?
हाॅं हाॅं एनाहे।
हाॅं।
तै दुआरे अहाँ सबके ओते माएर कहाँ होइ छै, अहाॅं बड़ पैघ छियै नै अहाँके तऽ पैर छूकेऽ गोड़ो लागै छियै, हुनका
ओ तहन ते हमर भाग जे अहां गोर लगे छी आब आय अगिला
हाॅं तऽ नानी गाॅंव मे ओय दिन नै लै त हमरा पप्पा जबरदस्ती लागे ल कहलैक।
की।
जे नै नै बड पैग छैथ गोड़ लगियौ, ओतऽ हम सोचै छलियै अभनव भाइजी बेरमे कहाँ कहै छथिन बड पैघ छैथ लगियौ।
तैँ नै ओ बुझै छथिन ओकरा नै लग
हुनका संग आइ फोन केने रहथिन तऽ आइयो दू टक्कर माएर भऽ गेले।
बरसा से पैघ आशीष हमरासे किछ दिनका पैघ ऐ नै तऽ बरसा
ओ नै हमर भाइयो हमरा से चारे साल के पैघ छैथ। कम नै।
हूँ-हूॅं।
अहाँ भाय से एक साल डेढ़ साल के पैघ हेबै।
हाॅं सैह हेबैन, ओयसे बेसी नै हेबैन।
हूॅं कियाकि हुनकर दू हजार छै।
हाॅं तऽ हमर वैह दू साल कहलियौ ने एक हजार ओना हम देनै छियै दुइए हजार। आधार सब पर।
ओ तऽ अहाॅं भाइसे ढेर साल के पैघ कियाकि हमर भाइ भैयारी जे छथिन अभिनव भाईजी से भाई से डेढ़ साल के पैघ छथिन।
अच्छा।
हुं कहे छलखिन हें जे आबे लए कहे छियौ तऽ आबे किया नै छी आर फोन करे छीयो तऽ उठबे किया नै छी।
किए नै जाइ छियै अहाँ? ई सब गलत गप यै नै, अहाँ आइए विदा भऽ जाउ। अ तुरत उम्म जल्दी उम्म जल्दी। जल्दी निकैल जाउ आहां।
जेबै आब अगिला महीना चचापा के बर्खी मे।
ओ। जे करी हम तै हम तऽ एके ठाम कहलौ अहाँ सबमे के सकत अहाँ
बस बस बस ई टोन अहाँ हमरा नहि दिअ ई टोन अहाँ बरसा दीदी के देबैन।
ओकरा की देबै ओ तऽ और हम
हमरा मे सब सख सके हम हर बात में एग्री रहे जे जेना बात कहै छै त तिनका संगे तेनाही एग्री रहै छै।
हँ हँ सभ जे करी सबके।
हँ कोनो दिन अहींके कतहु जा कऽ रास्ता मे छोड़ देब जेना अहाँ गाँवमे कहलहु पता लेकिन अहाँ सब अपन प्रोमिस पूरा नहि करे छीयै हम अपन प्रोमिस के पक्का छियै।
की की नहि हम पूरा केलयो बाज।
कहने रहियो तू हँ चलबो काइल ल क चलबो। घुमबय ल आर अपनेह अहाँ ओझााजी से संगे चलि गेलहुं हमरा छोड़ि देलहुं।
आ नहि तू काइल तोरा हम पूरा घुमा देबहो जतय घुम
जब आयल रहौ तब अहाँ घुमेबे नहि केलहुँ आब हम केना आहु।
कहिआ ऐबा बाज।
आब केना कहू कोनो कामे मे एबै ने आ कोनो ठीक नहि छै लेकिन जहिया एबै तहिया आके घुमबऽ पड़त।
हँ राखीमे हम अयबै तऽ अबही हमरा संगे।
एह ओहि सब टाइम मे एकग्जाम रहे छै यौ।
एग्जाम भेलाके बाद।
उ देखबै।
हु तू अऐबे ने करब तोरा